हेलो की की हाल चाल हेलो की हाल चाल
ठीक छै और सब और अपन कहियौ
खुब खुश रहु ठिक छियै न
हँ हँ
अच्छा धिया पुता सब ठीक या न
हऽ ह ठीक छै ओहो खाना भऽगेल
हऽ खाना नै खेलौ हन नाश्ता केने छीय
हम सब पहिले नास्ता कऽ लै छी आ
हेलो
की सब बनलै खाना खाना की सब बनल
खाना बनलै हन खाना बनल हन मीट भात एकटा सब्जी बनल है एमहर वैष्णव आदमी सब लऽ
अच्छ
हँ
और
हेलो
ह कहियौ नै जाए यऽ अबाज
हऽ अैख लैग गेल छलै एखने अच्छा आ खीरा केँ तीसी दऽ कऽ सब्जी से बनल हन हऽ घेरा में साइद साग दऽ कऽ से बनल हँ हँ खीरो कऽ सब्जी बनेलौ हन जुआ गेल छेलै न तऽ ओकर बड्ड नीक सजमैन जेना होइ छै हँ तीसी दऽ क से बनेलौ घेरा महक साग दऽ के बनेलौं हन आ एम्हुरका अपन जे सब मीट खाइ छै तेकरा लै मीट बनेलौं हन जे वैष्णव आदमी सब छथिन हिनका सब लै ओकै ओल के बहुत बड्ड चीज बनेलौं आदमी सब ओह लए क ज कहलक पायसँ बनेलक सब हंँ आहाँ की सब बनेलौं
हमरा घर मे बनल ए पूरी सब्जी ई सब पूरी सब्जी सेवई ई सब
अच्छा आहाँ घर मे पूरी सब्जी सब बनल हन पूरीए सब्जी खाय के इच्छा भेल आय की
हँ बच्चा के बच्चा घर मे तऽ ओ कहलकै बनाबेै लए
धिया पुता सब केऽ कुऽ करैय छै हमहुँ सब अहि दुआरे बना लेलियै मीट मछली जे आब सावन चैल जेतै कोनो आब नय खेबै ओ सब तै दुआरे हमहुँ सब कहलियै आय मीठ खा ली
सोम सँ हैत न सोमवारी।
हँ इहे सोम सँ हैत। सकरैंत वला नय पकरा जाय हँ हँ सकरैंत बला कऽ तीन तारिक बीस तारीख सँ हैत तऽ हम कहै छी ने। अहूँ सोमवारी करै छी ने।
हँ हमहुँ करै छी।
अच्छा पूर्णिमासँ करै छी कि सक्रतिसँ।
नय नय सक्रांते से करै छी हमहुँ अपना सबमे तऽ जा सक्रांते। सँ करै छै
सक्रांतेसे लोक करै छै हँ तहन आओर सब।
आओर सब बढ़ियाँ अय।
अच्छा बढ़ियाँ अय पानि तानि सब होइय।
काहाँ होइये रौदा टह टहेल रौदा उगल ये।
हँ सेह टह टहैल रौदा एम्हर तऽ बड्ड बारिश भेल हन। आ एखनो बड्ड बारिश। भेल हन गेहूँम धोने छलौं हँ हेंय हेंय उतारिकऽ अनलौं हेन।
ठीक छै ने गाँंव मे तऽ कम से कम पानि होइ छै।
हँयहँ गाँंव घर मे तऽ बड्ड पानि तानि होइते रहै छै हरदम थाल खींच सब। रोपनी टोपनी इहे सब होइत रहै छै जोन बोन सब। छथिन खाना ताना सब बनेलियै हन जौन सब ल। खेत मे रोपता तपरा भेलै हन।
हँ।
अहाँ सबके तऽ अपन बाहर मे छी निश्चिन्त रहै छी अइ सबके कोनो रहिते नय य।
हँ ओ सब के नय रहै छै खाली ड्यूटी वला आदमी के रहै छै बना
हँ बनाकऽ खाना पीना देलक डयूटी गेलथि
हँ बनि जाइ छै सबेरे खाना हमरा सबकऽ
परै वाला आदमी सब भरि दिन अखन खेती पथा र मे रहै छथिन
आओर सुनाउ
तखन अहाँ सब की करै छी तहन आहां बैसल छी
ह अखने खाना खेलियै कनी देर पहिले पढ़ोई ले एलियै बौआ सुतबै छलखिन हे सुते नय छै नय सुतय के मुन रहै छै तऽ नय सुतयि छै
लुरि व्यवहार सभ किछु नय करै छीयै अहुँ
आँइ हम सिलाई आबैए सिलाई पेन्टिंग सब आबैए सिलाई करै छी कनी मनी हँ एखन छोट बच्चा छै ने बौआ ताहि दुआरे किछो नय करै छियै
मधबनी के मिथली पेन्टिंग आबयि कि नय
हँ हँ आबैए पेंटिंग
अच्छा लग म रहितौ तहन तऽ हमहूँ सब किछ किछ कनी बनबैतो आहा स
हँ आबै य पेंटिंग अखन फुरसते नय होइया बच्चा छोट एकटा घरक काज एम्हर उम्हर त नय भ पाबे छै कहाँ बनाब
हँ ऽ हँ मधबनी के मिथिला पेंटिंग नेश बहुत नामी छै न
ह बाहर मे तऽ आओर छै बढ़ भ गेलैया
हमरो एगो भगिनी छथिन ने ओ कोबर तोबर स सभटा बनबै छथिन मिथिला पेंटिंग लोक सब के छापि छापि कऽ सबच सब सेहो हुनका सबटा बनवा आबै छनि बहुत टैलेंट छनि ओहो ओई सब मनबै मे हमरा सबके तऽ गाम घरमे मोनो होइ छै किछो तऽ कि छै सबके छहिये नय जे करबै
किछ तऽ हुनर चाही आदमी के करै छै किछ तऽ करबाक चाही की
हँ हँ किछ करबाक चाही बसिल बसिल की करतै आदमी हूं सेतऽ ओहो सब करतै अपन लुइर लोक के थोड़े अथी होय छै
ओ सिलाइ आबैया सिलाइ करै छी सिलाइ करै छियै हम
ह दारू सिगरेट सीखै छथिन हमहुं सब सियाबै छी हुनके सं बेटी सब चाइरगो पाँचगो
ठीक छै सिलाइयो मे कोनो अथी छै बाप रे बड मेहनत ओहो मे बड़ मेहनत
सार ओ
महँगा कते भऽ गेलैय या सिलाइसब
आ महगाई एकटा ब्लाउज डिजाइन स द क सिया अभयो तऽ तीन सए चार सए रुपया लागै छै हां साधारण सिवाय छै त पचास साइठ टका म सी दै छियै जकरा अपना आबै छै तऽ अपने कियाए ने सीते हूँ
ह ताइदुआरे हमरा बियाह भेलै जहियास से तहियासँ अपने सिबै छी कहाँ आँइख लागैया की बाप रे एते महगा
वियाह भेले तऽ हरदम दर्जी के पैसे दैत रहे छियै अब ई साड़ी लेलहुँ तऽ एहि फंक्शन म मघुश्रामणि म त बरसाइत म तऽ दशहारा म तऽ दीपावली छैठ म सभ
वही साल साड़ीये क
आ पाँच सौ रुपया लबैला
होइए जाइ छै नय आबै छै तऽ किछ की करतै सियाबेे पड़ै छै न
बौआ सभके कपड़ा सभ नय सिबल बौआ सभके कपड़ा सभ नय सीवल होइया न
छी कथी ओते ओते सियबे ने करै छोट छै तैयो आबेया सीलै सूट तूट सब ब्लाउज
अच्छा
हँ तऽ अपन बाहर मे सूटे पहिरैत हैब
हँ हँ
हँ गाम घरमे
की चीज पहिरै छै कि यो दुनू चीज पहिरै छै साड़ियो पहिरलो ओहो पहिरलो कियक घर मे छथिन ससुर छथिन ददिया सौस सब छथिन अगल बगल मे इम्हरओम्हर त दुनू चीज पहिरलौं
हँ हँ हँ ससुर भैसुर सब रहै छथिन तहन तऽ लोक के पैहरए पड़ै छै जेकरा लाज छै से
हँ तऽ दिक्कत भऽ जाइ छै तऽ फेरै छै ससुर से बात करै छियै ने मगर तैयो धख लागै छै न
जमाना मे लोक सब ने पसुर के सामने जाइ छले ने ससुर के सामने जाइ छले स सब भैंसुरो सब तेहने रहै छलखिन भाबो के देखै छलै तऽ खखेस द एलखिन अगना नय आबै छथिन आबक भयसुर सब तऽ भेर दिन घरे पकड़े रहै छथिन तऽ भाबो की लाज करते पुतोहु की लाज करते ब ससुर तऽ बैसले रहै छै दुहैर पर म
हँ
हँ
आबक भैसूर पुतौह तप पप सुड़म
आब कहाँ इज्जत करै छै ओ ते आबक लोक सब इज्जत नहि ओते करै छै एने किओ किओ छै जे इज्जत नहि तऽ आब कोनो भैंसुर भावो किछ
हँ आब कोनो लाज राखन नहि रहै छै
ह य हमरा सबक कते हमरा सभके तऽ जतबो करै छियै ततबो आबक लोक जे आबै छै से नहि करैत
हँ तऽ अहाँ सब तऽ बहुते क लेलियै आबकल लोक कतस करते एते छै
जे एते स देखे छियै फोन पर मे लागल रहै छै बोर सब एक साल पहिले बबान आब लगितो रहै छै नबका बोर कनिय के बियाह हर फोने पर मे अपना बातचीत ब के सउससँ भेंट भऽ जाइ छै दियादनीसँ भेंट भऽ जाइ छिय पहिलका लोकसभ दुरागमन बोखा आबै छलै तऽ सासु नहि देखने रहै छलै दियादनी नहि देखने रहै छलै
आब स आब आब कनि डरो लाज होइ छै डरो नै होइ छै ने लाजे होइ छै किया सब चिलले रहै छै सबस गप होइते रहै छै
हँ सोलकनि सब के आब डड़ हए छै हँ
पानि सब ब नहि होइ छै
कनिये सबके आ बड़ डर हए छै बड़ ससुर दियादनी सबके
अमाय छै भऽ गेलै कलिय असय मे आई चेन्ज भऽ गेलै
हँ समय चेंज भऽ गेलै सबटामे ब तन कह जनाग
हँ आहाँ सुतै नै छीयै दिनक
हँ सुतै छलियै इह गहुंम जे देने रहियै न सुखय लए बारिश आब गेले तइ लेलियै वह बुच्ची सब कहलकै मम्मी उठ उठ गहूंम भीजय छौ तऽ उठि गेलीे नास्ता कऽ लै छियै सुति रहै छियै फेर तीन बजे मे ओ सब आबैे छथिन खाना खाय लेए तऽ हमु सब उठलौ तऽ खाना ताना खेलौं हू तऽ
तमे तऽ सह भऽ जाइ छै।
गाम घोर में किछु किछु काज धन्धा सभ होइते रहैत छै। ने आब ई सुखा ओ सुख खा भरि दिन एते एखन बारिश के टाेम छै। कनि जाग के रहय पड़े छै।